अ आओर बताइयै अहाँ के हाल चाल कैसन छै
सब नीक छै अहाँके बतेबै न
हँ हमरो हाल चाल सभ नीक छै अहाँके खाना बना लेलियै
हँ बनलियै बना लेलियै खाइयो लेलियै
अहाँके खानामे कथि कथी खलियै
चावल दाल सब्जी खैली ह पापड़ तिलौरी खैली ह
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक सामान खलियै हे खााय छी रौआ अहाँके खाना कथि कथि अपने सँ बना लै छियै
सभ चीज बना लिये छिये एक रोटी को छोड़ कर
मीट मछली अंडा उंडा ई सब बना ले
हँ सब बना लिये छी
अहाँके माता पिता लोग सब लोग कऽ स्वास्थ नीक छै न
हँ सब कोइ के नीक छै अहाँके बताबै न
हँ हमरो सब नीक छै
आओर बतइयो उधरके मौसम कैसा छै कैसा छै
हँ इधर तऽ मौसम काफी नीक छै ठण्डी ठंडी हवा बहै छै हम तऽ अभी पेड़ के नीचे बैठ गेल के आराम कर रहल छी
हमरे यहाँ तऽ बहुत गर्मी पड़ै छिये
गर्मी घरमे हँ गर्मी घरमे पड़ै छी काफी घर मे अहाँ से बता दू की घर मे काफी गर्मी पड़ै लेकिन बाहर हम काफी पेड़ पौधे लगेले छीियै तऽ ओहिमे छाव में बैठ के आराम करे छियै
हँ ठीक कहै छियै बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा बहै छै काफी अच्छा लगै छै ने आओर बतैयए ने पढ़ाइ लिखाइ कैसे चल रहै छी
हँ हमरो पढ़ाइ लिखाइ काफी नीक से चल रहले छी अहाँके बतैयै ने अहाँके कोन से कक्षामे पढ़ै छी
क्या कहै छै
अहाँके कोनसे कक्षा मे
बारहवीं कक्षमे पढ़ै छीिय हम अहाँके कोनस कक्षा मे पढ़ै छियै
हमहूँ बारहवी कक्षामे पढ़ै छी आओर बतैयए अहाँके अहाँके कोन से विषयसे पढ़ै छी
जीव विज्ञान सँ पैढ़ छी
हमहूँ जीव विज्ञान से पढ़ै छीियै अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलै छियै
सभ नीक खेलै छी
चलिय खुशी मिललय आ हमरो सब हमरो सब पढ़ाई लिख खइ सब नीकसँ चलै छै परमात्मा के देव है आ लौनी सब के अथी है अहाँके बतैये न और उधर एक दू दिन पहले आँधी उऊधी भेलएल रहै का अहाँके बड़ी
हँ भै छै काफी तेज आंधी बारिश होइ छै
इधर भी काफी तेज आंधी बारिश हम त डरा गेल रही बड़ा तेज तेज आंधी बहैत बिजली करकई तेज बारिश भेल भए गेलै आ मो डाल रहे एगो आम के ओहि में बड़ा आम लागल छै बड़ा फल लागल रहे सारा गिर गेले गाछ लेकिन पेड़ बच गेल छै इहे मेहरबानी है परमात्मा के लेकिन बड़ा जियान भेल ध्यान अहाँके बतैयै ने अहाँके ओरी भी पेड़ त गीरल रहइ का
हँ इधर भी गिरै छी
ओ
टीना भी तऽ हमरा तऽ टीना उ धिया क लैके रहे छी
ह बतैए इतना तेज आद रह ह आओर बतये ने अहाँके बागवानी मे कोन कोन से आम कोन कोन से आम आऔर कोन कोन से फल के पेड़ पौधा लग ले छियै
आम के लगै छी मालदह लगै छी बिजू लगबै छी मलमल लगबै छी
अहाँके आममे सभसँ नीक कोन आम लागै छी अहाँके
मालद लागै छैियै नीक
खेलिए
आओर बम्बइया लगै छै बमबया आम खाइ छी
ह हम खाायल छी हमरा लागे छी मालदेह आ जर्दा बड़ा नीक लागे छै
आ बीजुक नहि लागै छै
आँ
बीजु
बीजू के उतना न नीक लागे छै लेकिन मालदेव आ जार्दा के सवादे अलग छै सवाद इतना नीक लागै छै कि एकरा सामने सारा आमे फेलै अ मालदेव आम तऽ बड़ा उसमे रस रहल छै पतला पतला ओकर ऊपर वाला परत खोइय खोइया रहल छियै बड़ा नीक नीक गुद्दा बड़ा बड़ा मोटा मोट एकटा गुद्दा रहै छै छै बड़ा नीक लागै छै खााय मे ओकर आम रस खाई लेब बड़ मालदह आम के अहाँ के
हँ पिले छियै हमरस
कैसन लागै छै ई खायमे
क
ह
आर बताताय छै ने आ लीच खाइ छियै कि नहि
लीची हम कम खाय छीे ए साल कम खायले छीये लीची
हँ लीची किशन भग मंहग छियै ने
हँ महग छी बड़ा महग छी अहाँ के लीची खैले छी कि न
हँ खैले छीय काले खैले छीय हम
ह अहाँके आओर बतैए अहाँके गर्मी के मौसममे कही घूमे के मन घूमे फिरेके मन करै छी कि नहि
हँ करै छियै ने इतनी गर्मी के मौसम मे सोच रहे छियै कि नदी मे नहााय छीिय
हँ नदी मे काफी नीमन नीमन लागै छै ठंडा ठंडा लागै छै नहाायमे ने
हँ
अहाँके आ चलबै नदीमे नहाय चलबै अहाँके
रगो चलबै दाम भी चलबै
हँ चल भइ आ हा बड़े भैया को ले लेल ले लिया जायगा नदीमे नहाय छै ओ
ओ न नहााय छै नदी मे
क अहाँ अहाँके पूछले छियै
नहि नहि पूछै छियै लेकिन ओ नहि जाइ छै नहाय
पूछे पूछ पूछे कि एक बार
हँ पूछ छै
न जेथिन तऽ हमनीके दुनू भाय चलै छी नहाय
लेकिनिन बात करै छै पानि कन्दा छै नदीे
न नहि गान द नहि छै ठीके छै
अरे पान काल काल हो गाय छै
छोड़ देतीे न नहााय छी हम तऽ नहााय ले छियै कल पे नहा लेे छी हम तऽ छोड़िये न जाय नहाय
देखे छियै अच्छा पानी होइ छै छै त नहााय छै न तऽ न नहााय
ह्म अहाँके बतैयै ने अहाँके खाना मे अ सभस नीक कोन खाना लागै छै
हमे तऽ सबसे नीक खाना चावल दाल सब्जी लागै छै सादा खाना
हमरो सादे खाना नीक लागे छै अहाँ के बतेये ने अहा के मीट मछली मे कोन से मुर्गी या खस्सी के मीट नीक लागै छै यहाँ के
खसी क मास काफी अच्छा लागे छै
ह खसी कम हमरो खसी मीट नट लागै छी बड़ा निमन लागे छी खाय नीक नीक पीस रहै छै ओकर हम पसीना खााय छी अहाँ के चुस्ता खाइ छै खसी
खाइ छियै
हँ हमू च हँ हम खाइ से चुस्ता अहाँके नहि टगरी नहि खाइ छी ट्गरी कोन खाइ छी हम न खायले टंगरी अहाँ के बतेय न अहाँ के मुर्गी के टंगरी के ले एक पीस खाई छी
हँ त्लेके पीस खाइ छी टंगैना खाइ छी हम
अहाँके बतैए अहाँके र ई फूल फूल उल लग ले छियै कि न
हँ लगली छै ने माताजी लगेले छियै छथि से
ओ हमहूँ लगले छीियै गुलाब के फूल हे अड़ौल के फूल हे कनर के फूल हे अनेक प्रकार के फूल लगैले छियै बड़ा बड़ा पेड़ लगैले छियै इहे सब पेड़ पौधा फूल उल लगले छीिय ओन्ने रौदा बड़ा कड़ा उगै छै का अहाँ के ओड़ी
हँ बहुत कड़ा हो गई छै गरमी के मर हालत खराब हो गा छै हमरा
हँ हालत तऽ खराब होबे करी अहाँके अहाँके गुप्त गुप करल नहि बन्द होइ तऽ हालत तऽ खराब होेबे करी आ तऽ गर्मी के सह जाइ छी बिना पंखा चलेले सुते छै
हँ ठीक कहै छियै
अभी ठंडा ठंडा हवा घर मे भी बहै छी बड़ा नीक लगै छी
चलिय छै
पंखा के हवा जितना ठंडा न रहे छै उतना बाहर के प्रकृतिक हवा ठंडा रहे छै ई बात अहाँ के मिलाबे छी
हँ बहुत मिलाबै छियै काफी बाहर के हवा काफी स्वच्छ रहै छै पंखा के हवा है ने ओ अच्छा न छै
हँ पंखा के हवा स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खराब छी अगर गर्मिया जा केे सीधे पंखा चला के बैठ जाइ छियै ने तऽ हाई ब्लड प्रेशर हो जाइ छै चीनी के बीमारी भी हो जाइ छै बड़ा बीमारी फैलैत छै पंखा ओहि से हँ ओहि हम जदाा पंखा मे न रहै छी पंखा तऽ हइ लेकिन पंखा न चलाबै छै ज्यादे हो गेल कभी क हम न चलाब छै कोई आके चला दे छै तब ओ अलग बात लेकिन हम न चलाबै छी गर्मी बर्दा गर्मी बर्दास्त करैके
हँ बिजली भी बचाबै छी ओहिसँ
हँ बिजली भी बचै छै ईसभके थोड़ा बिजली उजली के थोड़ा सहायता मिलै छै ईसभसँ आब हमनी एक आदमी एक एक आदमी करतै ईसभ तब ने होतै ठीक
हँ ठीक कहै छी अहाँके
अहाँके बिजली बचाबै छै कि न
हम नहि बचबै छी हम तऽ नहााय छीियै तऽ मोटर चला कऽ नहााय छी कलसँ पानि नहि भरै छी हम
कोनो बात नहि मोटर तऽ मोटर तऽ चला आ सकै कहै छै उतना एक बेर बिजली न बचा
अरे ओ बिजली बचाबै छिय क हम तऽ दिन चौबीस घंटा पंखे चलाय छि
हँ बिजली मिलल छै तऽ बिजली मिलल छै तऽ किछु तऽ किछु ओकर उपयोग होयत होब करतै चलिए यहाँ से
अपने घरमे
हँ चलिये यहाँ से बात करके बड़ा नीक लागल फेर कभी टाइम मिली प ता अहाँ से बात करबे अहाँ के मम्मी पापा माता पिता के ध्यान रखबे रौदा मे ना निकले देबे चलिये नमस्कार भैया
नमस्कार